हेलो हाॅं।
कोनो हे जे लकी
हाॅं।
जे की हाल अइछ, अपन
ठीके छै, अपन कहूॅं।
अपनो ठीके छै, आ अभी तऽ हम फिलहाल घुमि रहल छी। हवा खा रहल छी, और ई बताऊं जे अहाँ की कऽ रहल छी गाँवमे।
हमहुं टहय ले बाहर निकलहुँ हे टहलय ले।
अच्छा, बाहर निक ल छी।
हूॅं, और खाना सब भऽ गेलै।
नहि अभी तऽ नहि भेलै अभी ऐनों हे अभीये, आब जायब घर। तब खाना हेतै।
और गाँंव में की सब भए रहल है।
गाँवमे तऽ अभी एहि साइड मे जे छी, हम बगलमे अहाँके
हूं
से नॉर्मली तऽ अभी फिलहाल मौसम छलै कनि गड़बड़ आब ठीक भेले, हवा बहि रहल अछि। हवा खा रहल छी, अपना दिसन कि कहियौ।
हमरो दिसन गर्मी छलए दिन में, लेकिन एखन कनि ठण्ढा बुझा रहल हए हवासभ ठीक- ठाक बहि रहल हए।
अच्छा तऽ खाना पीना अहाँके भेल कि नैह।
हँ आइ खाना -पीना नै भेलै एखन तक।
हा।
ओर आइ त जगन्नाथ भगवानके रथ यात्रा छलए।
अच्छा -अच्छा जगन्नाथ भगवानके रथ यात्रा छलै नै।
हूं।
हूं सही बात कहलियै अहाँ, तब तऽ देखने- देखलियै कि नै लाइव पर वीडियो।
हँ देखलियै लाइव पर वीडियो यूट्यूब पर छोड़ने छले।
ओ हँ सही बात कहलियै, आइ तऽ ओतऽ बहुते भीड़ हेतै।
हूं ओर।
और कमल जी जे गाँवके जे छै अभी गणेश पूजा जे चालू होय वाला अइछ
हूं
अभी तक दू महीना छै बाँकी।
हँ।
गणेश पूजाके ताहिके मिटिंग कहिया भऽ रहल अछि?
आब मीटिंग वेह हैत किछु दिन बाद।
अच्छा।
प्रोग्राम सब हे सोचने प्रोग्राम- तोग्राम हैत एऽ बेर।
मतलब मीटिंग नै भेलै आब इ सैह ने।
नै ओर अहाँ सबके मीटिंग भेलै कि नै?
हमरा सभ दिसन नहि भेलए फिलहाल लेकिन आब अइ एहि महिना में भऽ जायत शायद अगिला महिना तक कम्प्लीट।
ओ।
एहिबेर जे छै, से कनि धूमधामसँ सेहो गणेश पूजा मनायल जायत।
आ प्रोग्राम- तोग्राम है कि नै?
हँ प्रोग्राम दू राइत रहत। बाँकी दिन प्रोजेक्टर चलत।
ओ हमरो सबके सैह अछि, प्रोजेक्टर चलत ओर प्रोग्राम भऽ सके यऽ नहीयओ।
अच्छा से बात छै।
हूं।
ओ जे एक तऽ गाँवमे जे छैह जे अभीके तऽ टाइम में आदमी सब छै कि नै गाँवमें।
हँ हय कुछ- कुछ आदमी सब एखन सब बाहर चलि गेल हय काम ताम
अच्छा!
हूँ।
ओ, पोखर किनार पर रहैत छी अहाँ सबकी नै?
हँ पोखरि पर रहै हऽ लड़का सब और आबै छै घुमै- फिरै लएऽ।
मतलब नीक लागै अछि सएह ने।
अहाँ सब के पोखरि पर जे ओ घाट रहे, ओहि पर बैठे छी ने घाट सब पर।
घाटपर तऽ नहि जाइ छी अभी ज्यादा, मन्दिल जाइ छी।
ह आइ राजेश्वर गैइल छलियै कि नै
हँ हँ राजेश्वर त जाइ छियै राजेश्वर जाइ छै फिलहाल कहलहुँ हेँ जे बच्चा सभ जे छै से केहन भ रहल छै ई गाँव के फिलहाल त
बच्चा सभ की उएहाँ आबयवला आधुनिक समय मे बच्चा सब मोबाइल के पीछा जादा हे आब आउटडोर गेम सभ जादाा नै खेल रहल हइ मतलब मोबाइल में सब बच्चा सब घुसल है
मतलब बाहर के गेम जे छलैए गाँव के पहिले प्रसिद्ध गली डण्टा जेना भेल क्रिकेट ईसभ मतलब धीरे धीरे कैरम बोर्ड लुकाछुपी ईसभ विलुप्त भ रहल अछि अच्छा गाँव के स्थिति मतलब ओतेक ठीक नहि छै पहिले जेना सएह ने
नै एखन बच्चा सब मतलब नशा तसा
आओर कहू घरके जानकारी कहू की हाल चाल अछी घर मे
घर मे सब ठीके छै आओर अपन कहू
हँ हमरो घर मे अइछ अभी त फिलहाल ठीक लेकिन ओ एतेक नीक नै अछि अभि त कनिक समस्या मे छी
कतहु काम ताम के सोचलियै कि नै
हँ काम देखियौ काम देख रहल छियै जे छै से काम आब ज्वाइन करैके फेर अ छी ज्वाइन मे
आब कहिआा तक हैत से देखियौ एक सप्ताह के ट्रेनिंग लेब पड़तै
हम्म
तकर बाद जा क किछु हेतै घर घर मे जे छै अहाँ के पिताजी जे छलाए
हम्म
त अभी कतय अछि
अभी त फिलहाल मुम्बई मे रहै छथिन
आ
मुम्बई मे
मुम्बइ मे अछी पिताजी
हम्म हूम
अच्छा आ ओर कहलहुँ हेँ जे गाँव मे जे छै अहाँ सभ के त मतलब पिताजी छलए पहिले जे एहि महीनासँ पिछला महीना मे आयल छलै गाँव मे शायद
हम्म दू महीना पहिले आयल छले
अच्छा दू महीना पहिले आयर रहेन
हँ आओर अहाँ अपन पिताजी के बारे मे कहू किछु
हमरो पिताजी त फिलहाल अछि घरे पर लेकिन आब जायत बाहर
हम्म
कनेक दिनके बाद जे छै, से जेतै बाहर आब। और ई जे छलैआ अपना सबके जे पहिले, ओई टाइम में ओई साइड वला मैंऽ हम जे अबै छलौं हैं, इसकुल लंग जे रहैऽ मन्दिल सब
हूँ।
सेक के की हालत छै यौ?
ओ सब मन्दिर सब तऽ अखैन रुइक गेल हैऽ, आधे पर छोड़ि देने हैऽ, पूरा केनहो नैय हैऽ।
ओऽहोऽ से बात? अहाँ जे छै से आब की के तैयारी कऽ रहल छियै?
अभी तऽ भारमां में छी, ओई के बाद बारहमां के बाद कोर्स करब।
कुन सा कोर्स करब?
एक्स एल और टेली।
एक्सल के लिए तऽ ठीक छै, लेकिन आइ के टाइम में जे छै से ए आइ के जमाना आइब चुक
ए-ओइके बाद ए आई करैइ मतलब पहिले बेसिक एक्सेल टेली क लेबै।
ए आइ के काॅर्स जरूर कऽ लेब।
हँ ओ तऽ जरूर करबे करबै। जैसऽ इडिटिंग, ग्राफि डिजाइनिंग, बेवसाय डिजाइनिंग
इ आइ के मतलब छै ऑल टु ऑल काम, आराम स भऽ जैऽत। हँ। आ-और गणेश पूजा के तऽ अबी नैय भेलैऽ बैठार। दुर्गा पूजा के कहिया भऽ रहल अइछ?
आब दुर्गा पूजाके देखियौ, गणेश पूजाके बादे हैत।
अच्छा तऽ दुर्गा पूजा में जे छै, से आब पहिले जेना छै मेला कि नैय?
नैय ओते नैय रहै हइ।
नैय रहै छै
अह-अहाँ सबके दुर्गा पूजा जे होइयैऽ करमौली में ओतऽ तऽ बहुते मेला लागै हैऽ।
ह्म्म, ठीक ठाक लागै छै। ओते खासो नैय पहिले जेना तऽ नैय, लेकिन हं ठीक लागै छै जे झूला तूला रहल कम सम रहल झूला तूला
हू-हूँ।
लेकिन आब जे छै से ओतेक आदमी के नैय छैय, इंट्रेस्ट नैय छै आब।
हूँ।
आइ काइल जे छै से धीरे धीरे समाप्त भऽ रहल छै आदमी के इन्ट्रेस्ट।
हूँ।
लोकप्रियेता धीरे धीरे खतम भऽ रहल छै पूजा सबके आ अपन जे छै से ई क्षेत्र में जे छल्लैऽ से केहन भऽ रहलै छै दुर्गापूजा? मतलब छै प्रोग्राम तोग्राम अऽबै छै कि नैय?
ई क्षेत्र में देखियो एखैन कमिटी सबके ओते पैसा पैसा ठीक स दैय नैय हई मतलब पैसा किओ पता नैय, प्रोग्रामो जल्दी नैय करबैत रहै हइ।
मतलब पैसा के हेर -फेर भऽ रहल छै सैह ने?
सा के हेर फेर भऽ रहल है और जगहो ने है एनी
आ नय तऽ नीक प्रोग्राम नय ऐनि रहल छी सएह- सएह कहऽ चाहै छियै?
हँ कोनो ठीक नय अय सब अनबो करत की नय?
अच्छा से बात। बात छै ओ- की कहू देखियौ‌ आब जे छै से सब धीरे-धीरे जे छै से आब इ समय भागीदारी कम लऽ रहल अइछ।
हूंँ। अहाँके गाम दिसन बारिश सब होइयैऽ कि नै?
बारिश नेय भऽ रहल एछ अभी, बारिश देखियौ की भऽ गेल छै पता नै गाँवमे पहिले जेना लेकिन बारिश नै होय तीन-चार साल से जे छै से, बारिश नै भऽ रहल अइछ।
ओत ऽ हमरो गाँवमे नै भऽ रहल अय बारिश अखन।
यैहऽ दिक्कत छै कनि की जे कियोऽ ई बारिश नै भऽ रहल ऐछ। महा समस्या छै। पेड़-पौधा छै बहोत जादा एय- एय साइड।
पेड़-पौधा इन्वायरमेंट के बहुता इंसान सब काएट रहल अए उहैऽ दुआरे।
नै यानि पेड़-पौधा छै एना लेकिन कियैऽ नै भऽ रहल अय से नइ कहब।
हुं-हुं।
जे छै बात गावमे जे छै से आब पहिले जेना नै रहल। अय बेेर दुर्गा पूजामे जे छै से देखियौ की होय अइछ? और कोहनु हांँ जे इ अहाँके जे छेलैयैऽ?
हूं।
पहिले जे अहाँ मतलब जे टेन्थ केने रहियैऽ
हूं ‌-
अय के बाद कौन सा विषय रखलियैयैऽ?
अयमे तऽ हम टेन्थके बाद अपने कॉमर्स रखलौ।
नेय बहुत बढ़ियांँ एककाउंटिंगके क्षेत्रमे जे छै अहाँ तैयारी करू। और ए आइ कोर्स जरूर कऽ लिय।
हूं-हूं।
बहुत बढ़ियां रहत।
हूंँ-हूँ।
नीक रहत।
हूँ।
गाँवमे जे छै से आब पहिले जेना कूछ नय छैय तैयारी करू। आ, बढ़ियां सऽ पैसा कमाउ।
हांँ मतलब कत्ते तक अपने पढ़ल छियै?
हम तऽ ग्रेजुएट छी।
और कोर्स-तोर्स केलिये कि नय कोनो?
उहैऽ दिक्कत भऽ गेल अइछ हमरा जे कनिक पिताजी के नौकरी छुटलाके बाद कनि थोड़ा दिक्कत भैएल, वैऽलफड़ा अइछ। देखियौ आब जे छै से इसकुल जायके
और हूँ
चलू लक्की जी चलै छी तब आब हम कनी फ्री नेय छी अभी। करै छी अहाँके कनि देर बाद।
ठीक है।